हेलो हँ भाइजी नमस्कार
नमस्कार की होइ छै
की हाल छै। भाइजी अहाँके
ठीक छै।
की होइ छै भाईजी
किुछु ने भाईजी बैठल छीयै अहाँके की होइत छै
हमरो किछु नय होइत छै हमहूँ बैठले छी अहाँके अ खाना पीना भे गेलै
ह भाइजी खाने पीने हो गेल छै
अच्छा तऽ अहाँ कि करै छी
कुछो न भायजी बैठल छी
की सभ खाना भेलैयए अहाँके आज
तऽ भायजी चावल दालि पापड़ तिलौरी भुजिया। चटनी चोखा इएहसभ बनै छय
ओ हो तब तऽ बड़ा स्वादिष्ट खाना अहाँ के व्यंजन ब
जी भाायजी अहाँके की खाना भेलै
हमरा तऽ भेलैए रोटी लौका के तरकारी ओकरा बाद अहाँके कह दियौ
जी भाइजी
तऽ भायजी अ एहि बेर छुट्टीमे गाम जाएब कि शहरे रहब
हर जबे अब गांवं तऽ छुट्टी हो गेले गर्मी छुट्टी त पढ़ाइ लिखा कर के लेल शहर जाइके छै
हँ जी भइजी हम तऽ सच रहल छी
किछु दिन गाम जायब बहुत दिन भऽ गेल परिवार संग समय बितौने
जी भाइजी
आँ आ गामक वातावरण सेहो अलग तरह के शान्ति दैत छै न
जी भाइजी
विशेष कऽ साँझक समय खेत खरिहान दिस घूमब बहुत निक लगेत छै
जी भाइजी गाँव के तऽ बाते अलग छै भाायजी
आ हमरा तऽ कहियौ भायजी जे कि बरसातक मौसम मे गाम आर बेसी सुन्दर लगैत छै
जी भाइजी हरियाली ने हो जाइ छै भाइजी
हँ हँ सही कहलहुँ भइजी हरियर खेत आ माटिक सुगन्ध मन प्रसन्न क दैत छै
जी भायजी
अहाँ गाम मे कोन फसल बेसी होइ छै
गाँव मे तऽ भइजी ज्यादातर गेहूँ धान मकइ इहे सभ होइ छइ
जी भाइ जी
अच्छा हमर गाम मे धान गेहूँ आ मकइ तऽ होबे करने छै ओकरा साथे साथे तिलहन दलहन ओर भी बहुत सारा चीज होइ छै
अहो भायजी
आ खेती तऽ हमर देशके आधार मानल जाए छै ने।
ओहि से ने आम आदमी के जीवन चलै छै।।
हँ हँ आ किसानके मेहनत बिनास सभ कऽ जीवन कठिन भऽ जायत
जी भाई जी
आओर कहू भाईजी अहाँकेँ मोबाइल आइन इन्टरनेट जीवन आसान बना देलक छी तऽ मुधहो केतनो नुकसानो तऽ छै।
जी भायईजी से पर्यावरण मे दिक्कत होई छै पक्षी सभ थका मेका उलोग के दिक्क। ओ होई छै।
हँ।
जी भाइजी
नै तऽ समय बर्बाद होइत छै। ओकरा बाद अहाँ जे एना कहलकए की पर्यावरण के नुकसान हैबे ओसभ तऽ हेबे करै।
जी भाइजी।
इन्सान के जे आपसी जिन्दगी है। जे निजी जिन्दगी छै ओहो पर क इतना दुष्प्रभाव पड़ै छै जे इंटरनेट के। आ अहाँकेँ मन पसन्द मोबाइल एप कोन छै।
भऽ मनपसन्द मोबाइल एऐप्पमे अहाँकेँ कि चीजके ऐप मतलब अहाँकेँ कि के मतलब एथि क
मने कि अहाँकेँ पढ़ाई लेलऽ पसन्द छै कि गेम लेल पसन्द छै।
भायजी हमरा तऽ पढ़ाइ लेल पसन्द छै ने पूछै छी भायजी अहाँ फिल्म वेब सीरीज भी
आ देखै छी की।
जी भायजी हमरा ते पुरान फिल्म देखे के खूब मन लगे छै जस थुर के फिलिम। अजय देवगान सलमान खान जी भाइजी
ओर ओर।
अजय देवगान विराट कोहली।
विराट कोहली तऽ बल बाज छै ने।
जी भाइजी।
आ विराट कोहली के मेहराारु ने फिल्म बनबे छै
ह भाइजी हँ उह कहली सही कहली रह।
ह तऽ अहाँ गीत सुननेके। चाहै छिय रोचक रुचि छै कि नहि अहाँकेँ
ह भायजी सुनय के चाहे छी भायजी हमरो गीत गै खूब ने मन करै छै अहाँकेँ के सुनाउ कऽ गीत हमरा भायज भोजपुरी गीत। गाबे के खूब मोन करै छै।
ह सुनाउ सुनाउ
कि ना कोनो हाट नहि बजरी आस ह लऽ ना कोनो हट नहि।
अच्छा भाइजी अहाँसँ गीत हम कोनो दिन आओर सुनि लेब ई गाना गीत तॅं अहाँ जितना गेलियैकए-
जी भाइजी।
खूब नीक लगलै। तॅं अहाँकेॅं केहेन प्रकारक गीत सुनैत छी।
नहि, हमरा तॅं भोजपुरी गीत अच्छा लागै छै।
भोजपुरीकेॅं, आ पुरान हिन्दी गीत आ मैथिली गीत दुनू नहि सुनै छी?
पहिले हमरा मैथिली गीत आ भोजपुरीके जे सोहर होइ छै गाँवमे जे- उ भाइजी खूब पसन्द छै।
आ भाइजी अहाँकेँ कहि दी ई कि मैथिली गीतक मिठास
जी भाइजी अहाँके तॅं बात एकदम ठीक छै।
हँ आ भाषा- -संस्कृति अपन पहचान होइ छै आ मैथिली- जे गीत छै-
जी, भाइ जी
ओ हमर हमनीके संस्कारे ने छै हम अपन संस्कारसे दूर केना रहै सकै
जी भाइजी।
हम चाहैत छी जे अपन क्षेत्रमे सफल बनि कऽ
जी भाइजी।
परिवारक सहयोग करियै अहाँकेॅं केहन विचार छै?
बहुत अच्छा विचार, नेक विचार छै अपनेकेॅं भाइजी।
हूँ, हूँ। बहुत नीक सोच छै हमर। अहाँकेॅं ई सब कुछ सोच छै कि नहि एना?
हँ, भाइजी ठीक छै।
अहाँके लक्ष्य केना स्पष्ट रहत ने तॅं मेहनत करब आसान भऽ जायत। अहाँ अपना जीवनमे की लक्ष्य धेने छियै?
जी भाइजी।
की लक्ष्य अछि अहाँके?
भाइजी लक्ष्य छै कि अपना आजादी आओर अपन कैरियर बनाबयके।
आजादी तॅं अहाँकेॅं मिल जायत अहाॅं पुरुष समाजसँ आ अबै छी। ई देशमे स्त्री समाजकेँ कनि आजादी कम मिलै छै लेकिन अहाँ जेना पुरुष समाजसे छी अहाँकेॅं आजादी तॅं मिलबे
ना भाइजी अपनेके ना समझली, भायजी- आजादीकेॅं मतलब भेल छै कि मनसँ भी आजाद रहैके चाही।
हँ, हँ।
मन लेकिन गुलाम ने बनल छय! तेॅं अपना। भाइजी समाजकेँ गुलाम बनि गेल छै।
अच्छा ई तॅं बड़ा डीप बात कहैने छी अहाँ, गहरा बात छै अहाँके।
समाजमे आ जे बात चलै छै
हू हू
मन समाज केँ बात केँ अपना ऊपर हावी कऽ लै छै।
हऽ हऽ
आ उहे से गुलाम बन जाइ छै।
बहुत नीक सोच छै भाईजी अहाँकेँ अहाँकेँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँकेँ प्रोत्साहन स उत्साह बढ़ैत छै।
जी भाईजी
हँ भाईजी हँ बिल्कुल आ एक सच्चा मित्र जीवनक बहुत मूल्यवान हिस्सा होइ छै। अहाँ एहन मित्र होयत
जी भाईजी।
जिन्दगी में किछ सोचै केँ नै अहाँ इतना प्रोत्साहन कर दै छी
जी भाईजी
अहाँ से तऽ हमरा भेंट करे केँ मन करे
जरूर भाईजी अपने से तऽ हमरो मिलै केँ चाहै छी
हँ हँ तऽ अहाँकेँ अगर हम निमन्त्रण देब खाय पड़ल तऽ अब अहाँ ऐब कि नै
भाईजी कैसन बात करै छी अहाँ बुलायब आ हम न आयब हम तऽ जरूर आइम
तऽ अहाँ की खाय में पसंद करब अगर हमरा यहाँ
भाईजी हम तऽ खाय में पसन्द करै छी दही चुड़ा बुनिया जलेबी आलू परवल केँ सरम गरम गरम सब्जी आ चटनी
अच्छा
जी भाईजी
वाह तब और कहू भाईजी अहाँकेँ आम केँ पेड़ छै कि नै
हँ भाईजी छै न आम केँ पेड़
छै
हँ भाईजी
हँ एकटा बात पूछबाक अहाँ जवाब देबै
जी भाईजी
अहाँकेँ जीवनक सबसे यादगार क्षण कोन रहल अछि
भाईजी हमर जीवन कऽ सबसे यादगार क्षण अभी तऽ कुछो न रहल छै आगे ई रहतै कि हम जब कामयाब हो जेबै
नै अहाँकेँ लेल अगर जीवन कऽ सबस यादगार छन अहाँ कऽ विद्यालय दिन मित्र सभ सब संग बितौलक समय बहुत यादगार नै छै
जी भाईजी ओ सभ तऽ याद रहबे छै छै लेकिन सभसँ मेन दिक्कत होइ छै ई कामयाब नु होखै कऽ पड़ै छै भाईजी
अहाँके हम बातसँ रखै छी रूबरू रखै छी लेकिन हमरा लेल विद्यालयक दिन आ मित्र सब संग बित तओल समय बहुत यादगार रहल अछि
जी भाई जी अहाँ केँ
जिम्मेदारी कम आ खुशी बेसी रहैत छल
जी भाइजी अहाँके बात तऽ ठीके छै
हमरा तऽ विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आ वार्षिकोत्सव बहुत याद अबैत छै
भायजी एगो अथी कहावत नहि सुनले छियै कि मेरे लिए मेरा कामयाब होना मेेरे ज़िन्दा रहने से ज्यादा जरूरी है
आहां भाईजी ई तऽ बहुत गहरा बात कर ले रहे आहाँ
जी भायजी
अहाँके बात सुन केे तऽ हमर दिल खुश गदगद हो गेल आब अहाँसँ हम विदा लै लए चाहब इएह बातपर आब अहाँसँ फेर भेटब होइत
जी भाइजी जी भाइजी